हेलो।
कॉल क्य कट जायौ।
नय कइ सकै छीयौ कुछो प्रॉब्लम अहीँ भ गेलै बुझाएआ।
ओ।
अहाँ दिस कइट जाइया कॉल। हँ।
सुखिंन्दर जी के लड़िया हुनगर गेल छलियै त पान तान नो बनबे या।
अच्छा मिथिला पान भंडार मे गेल छलियै। खैलियै पान। अय यौ, सोनू,
गुला पानमभण्डार तओ चाय त बढ़िआँ बनने छल। स्वादिष्ट नय नय चाय, देखलिय।
कनि पानो खा क देखतियै बड़िया बनबै छै पान। हेलो।